हलो
हलो
हा हरिओम भईया।
हरिओम हरि ओम।
ठीकु आहियो भईया?
हा शुकुरु आ मालिक जो।
हा तबियत पाणी ठीकु आहे भाउ?
हा तबियत ठीकु आहे भेणु।
अच्छा, रोटी वोटी खाई खाई वर्ती?
हा रोटी खाधी से, हाणे फ्री आईयूं बस।
अच्छा सुम्हण जी तयारी?
हा अञा त कलाक लॻंदो। अञा त राति जो खीर बीर पीअंदासीं कंदासी त हुन में टाइम लॻी थो वञे न।
हा हा न सही आहे। सिंधी भाउर सभु दुकानदार था अचनि देरि सां त रोटी वोटी खाइनि त टाइम लॻे थो न।
उहो ई आहे न वरी ॿार बच्चा अचनि था ॻाल्हाइनि था करनि था त हुननि सां टाइम ॾियणो थो पए।
हा ज़रूरी आहे न सुठो लॻंदो आहे ॿारनि सां वेही ॻाल्हाए ॿोलाए।
हा हा।
सई आ, सई आ।
तव्हां तव्हां किथां था ॻाल्हायो?
असां एम पी मां ई ॻाल्हायूं था भाउ।
एम पी विकेट चिढ़दा।
असां एम पी हितां झांसी मां ता ॻाल्हायूं। ओ जी ग्वालियर मां, ग्वा झांसी जे पासे में हिक नंढो शहर पवंदो आ दतिया।
ॾिठल आ, ॾिठल आ, मुंजो। असां डबरा वेंदा हुआसीं न अॻे।
अच्छा, अच्छा, हा डबरा पासे में ई आ न।
साईं बीरबलदास आश्रम में वेंदा हुआसीं होलीअ ते।
अच्छा अछ हा साईंअ वट होलीअ में प्रोग्राम
हा, हर हर होलीअ ते मां वेंदो हुम।
अच्छा, हा
सूरत मां ता ॻाल्हायूं असां।
अच्छा, तव्हां सूरत मां ता ॻाल्हायो।
हा, सूरत सूरत मां ता ॻाल्हायूं।
हा, सांईं बीरबलदास वट हिते थींदो आ, हर बार होलीअ ते बढ़िया मेलो। मौज लॻंदी आ, वेंदा आहिन सभ इलाही।
हा, हाणे हाणे असां वञण बंद कयोसीं साईं जेंखे चई विया साईं- छो त भीड़ ती अचे न, जाम ती अचे न भीड़।
हा, भीड़ जाम ती अचे अऊं हाणे साईंजन बि पांजो स्वास्थ्य ठीक कोन तन त केॾी मेहल मिलंदा आहिन केॾी मल न मिलंदा आहिन।
हा वरी छाहे हिक खां पंद्रहं खां तईं पंद्री तारीख ते त डबरा ई मिलंदा आहिन हुन खां पो पो वरी ॿाहिर कॾहिं नेपाल कॾहिं आसाम कॾहिं दिल्ली कॾहिं किथे। वरी साईंअ पुट जी जॾहिं शादी थी जॾहिं असां आयासीं हुते।
अच्छा हा, तॾहिं त ॾाढी भीड़ हुई ॾाढी पूरे डबरा शहर में ॾाढा
हा, असां ॿई ज़ाल मुड़ त असां आयासीं बि असांजा ॿिया मिलण वारा उहे बि आया ॻॾ असां सां।
अच्छा, अच्छा
वरी आयासीं ट्रे चार ॾींहं हुते ई हुयासीं असां।
अच्छा, ट्रे चार ॾींहं उते ई हुयव, हा, हा, हा, सुठी ॻाल आ।
शादी में त ॾाढी भीड़ हुई ॾाढी।
हा ॾाढी हुन टाइम त सभ चवन पिया, होटलूं वोटलूं सभ साईं जन बुक कराए छॾी हुयूं डबरा जूं।
डबरा ग्वालियर झांसी इहे सभ सभी होटलूं बुक करायूं हुयूं असांखे त वेचारा रूम वूम मिलया असांखे त। रूम हा रूम मिलया कूड़ शो ॻाल्हायूं रूम मिलया वेस त पूरी सॼी व्यवस्था मिली असांखे।
हा, हा डबरा में आहिन असांजा हिनन जा दोस्त त उह ॿुधाइन पिया चवन पिया भाभी ख़ूब व्यवस्था कई साईंजन ॾाढा होटलूं बुक कराई तन इलाही माण्हू आया हुया। अच्छा, पंज सौ होटलू बुक
हा, पंज सौ होटलूं मूंखे ओॾी मल हुतों जे संगीन ॻाल कयो, त बंटी वेही रहंदा न हुनन ॻाल कई चई अंकल चई अंकल पंज सौ होटलियूं बुक कराई तन, ग्वालियर ताईं असांजा बुकिंग आ जेकी कार में चेन हो गवालर
रोकण पवन हा।
ऐं जेके सिधा हिते अचनि उन्हनि खे हिते
हा
व्यवस्था ॾाढी सुठी कई हुयव
हा अचवनि पिया व्यवस्था ॾाढी सुठी कई आहिन रहण जी सुठी बढ़िया
ख़र्च बि ख़र्च बि साईं जन जी दिलि खोले ख़र्च कयो
अच्छा अच्छा
हा दिल खोले ख़र्च कयो
न सुठी सुठी ॻाल्हि आहे हा पंद्रहीं तारीख़ साईं जन वटि वेंदा आहिन सभु ञणा कंहिंखे ॾसु पंधु कुझु खपे पुछणो हुजे त पंद्रहीं तारीख़ मिलंदा आहिन
पाणे विचारा साईं जन बि बीमार था रहनि असां वटि बि आया ॿ टे दफ़ा सूरत आया न हिते घर
अच्छा अच्छा
पेर पेर घुमाए विया न
अच्छा हा असां वटि बि हिते हींअर आया हुआ लखनऊ वारा संतनि जी माता साहिब जी वरसी पंजन ॾिहनि जी आहे हिते दतिया में असांजे त हा अ साई जन आया हुया लेकिन स्वास्थ्य ठीकु न हुयुनि हली न पिया सघनि
हा
चेअर ते वठी आया हुयनि उननि खे हा भई साईं जनि खां पोइ हुननि जी गद्दी हुननि ई संभाली हुननि जे जुगल जोड़ी सरकार वेठा आहिन लखनऊ में
अच्छा अच्छा अच्छा उहो त अश आसूदा राम जी दरवार आं न
हा हा हा लखनऊ में हुननि जी आहे हिते हुननि जी माता साहिब जी ठहियलु आहे भईया
अच्छा अच्छा
हा हिते माता साहिब जी हुननि जी ठहियलु आहे त हर सालु हिते वरसी टे ॾींहं मल्हाईंदा आहिन ॾाढे जोर शोर सां हा त हिन बार वरी वॾा साईं समाधि में लीन थी विया आहिन त पोइ वरी नंढा साईं जुगल जोड़ी जेके हाणे गद्दीअ ते वेठा आहिन उहे हुया
हाणे डबरा साईं बि हाणे वधीक त ख़ुदि पुट खे ॾिनी अथऊ न
हा हा हा हुनननि खे ॾिनी अथनि न हाणे
हा सुनि जे मल इनही जो जेमल हाणे चवुणो न खपे साईं ज ऐं जेके वॾा भाउर आहिन थोरो मां ॾिठो मां सम्झी वयुम माना ॿाहिर घरु घर जी कहाणी आहे बाबा
हा हा सही ॻाल्हि आहे दादा
केंहिंखे केंहिंखे चवण जो जमानो ई कोन्हे अॼुकल
क काने हाण साईं पाकिस्तान वारा आहिन उननि बि त पंहिंजे पुट खे नंढे में ही गद्दीअ ते विहारनि जल्दी विहाउं
हा त उहे उहे उहे बि गुज़ारे वया न वेचारा
हा उहे बि शांत थी वया न त हुननि जा बि भाट्रा हुयनि वॾा पर हुननि पुट खे जल्दी विहाउं कयनि कि भईया मूं वटि समय घटि अथव विहाउं कयो गद्दीअ में वेहणो अथव
ॾिसो न छा चैंजे हाणे पाण कैंजे लाइ पाप जो दोशीअ थियूं पाण जो कोई मतिलबु कोन्हे
हा न सही ॻाल्हि आ, असांखे कोई हक़ बि कोन्हे संतनि जी त, बिल्कुलु बिल्कुल कुछु बि न, पर माण्हुनि
असांजो नाम त साईं, टेऊंराम यो वरितलु आ।
अच्छा अच्छा, साईं टेऊंराम में।
असांजो साईं टेऊंराम जो वरितल आ, पर असांजो साईं जनि सां प्रेम आ त चयो हूअऊं भई तां ईंदा कयो पुटु, तॾहिं असां वेंदा हासे।
अच्छा अच्छा।
हेॾा डबरा
हा हा।
हुनन खां पोइ असां वटि ईंदा हा, ॿ टे दफ़ा आया बि आ घर।
अच्छा अच्छा, सावते राम भैया लाइ जयपुर मां।
हा, जयपुर मां प्रेम प्रकाश आश्रम।
पेम प्रकाश आश
आ अञां होॾईं असां वेंदा आहियूं साल में हिकु दफ़ो मथो टेकण वेंदा आहियूं। चालीहें ते, छो त हिते मार्केट, मार्केट बंधन थींदो आ न?
हा, ॾियारीअ, ॾियारीअ ते ॿ ॾींहं पोइ बंदि हूंदी आ न मार्केट।
न ॿ ॾींहं न, हित ॾह ॾींहं भेण बंद हूंदो आ मार्केट।
अच्छा।
असांजो कपिड़े जो कमु आ न ॿारनि जो त ॾह ॾींहं मार्केट बंद हूंदो आ। पोइ असां हर साल ॿार असांजा चंदा हलो पापा तां बि हलो। नूंहरु पोटा पोटीयूं सभु पोइ हरिद्वार कॾहिं किथे कॾहिं किथे मिड़ई कॾहिं अमृतसर
हा हा, सुठो ल हा न सुठ मज़ो ईंदो आहे ॿारनि सां गॾु घुमण में ईअ ई त मौका मिलंदा इनि।
ॿियो आहे छा ज़िंदगीअ में बाबा।
हा सही ॻाल्हि आ, सभु हिते ई पियो हूंदो।
सभु हिते छॾे वेंदासीं वॾा ई पंहिंजा वॾा छॾे पाण ई छॾे वेंदासे।
हा, सही ॻाल्हि आ, बसि ॾींहं ॿारनि सां गॾु मौज या निकिरनि सांईअ जी दया।
हा, इहे ॿ बोल गॾु हलंदा बाक़ी सभु हिते पियो हूंदो।
हा बिल्कुलु बिल्कुलु, भैया, सभु हिते ई पया हूंदा। तांखे घणा ॿार इनि भैया?
असांखे भॻवान जा टे ॿार इनि ॿ छोकिरा हिक छोकिरी आ।
अच्छा अच्छा।
टई परिनाए छॾियासे।
अच्छा, फिर त तां गंगा नहाए छॾी।
हा वॾे छोकिरे खे ॿ छोकिरा इन ऐं नंढ नंढे खे हिकु छोकिरो हिक छोकिरी आ ॿिनहिनि जी अलॻि अलॻि फ्लेट इन।
अच्छा अच्छा।
ऐं छोक छोकिरी आ असांजी ॿियों नंबर उहा आहे राजकोट।
अच्छा।
उनखे बि हिकिड़ी गुॾिया तसि।
अच्छा, हा।
भॻवान दया सां कमु लाहे वेठा आयूं ॿार जो जाणा ॿणां पाए।
सु, सुठी सुठी ॻाल्हि आ, भईया तॾी त चवांव ती तहां त गंगा नहाए छॾियव बसि बढ़िया। कारज थी विया सभ सुख सां बढ़िया।
हाणे ॿ बचन खे भॻवान वॾी हयाती ॾे सब सुठी ॿुधी ॾे। हा, बाक़ी हाण भट भाइटो वेठो आ असांजो हिकड़ो। असांजो नंढो भाउ गुज़ारे वियो, हुनखे बि बच छोकरा के छोकरी हुन नंदर ॿार तस छोकरी।
अच्छा
उनखे बि धीअ पुट तस, ऐं वॾे छोकरे खे हींअर ॿ हज़ार पंजवीह में विहाउं कयोसीं हुनन खे छोकरो ॼायो।
अच्छा, अच्छा
हिकड़ो छोकरो वेठो आ हुन लाइ ॾिसूंता कोई ढंग जो भली ॾेती लेती न मिले उअई ढंग जी छोकरी अची वञे घर अची संभाले।
हा, बस इयो ई लॻंदो आ न की न ढंग जो ॿार अचे घर संभाले बाक़ी कमायूं
चाहे कुंवारा कुंवारा उहा बि हिक ॿी बि जॻह वठंदा आऊं हुन जी बी आरितवर पैंजी जीअरे बाबा। पैंजो कमायो खाओ।
हा सही ॻाल आ, सुठी ॻाल आ। नंदबार में बि असांजा सौट्र चाचा रहंदा आहिन।
अच्छा
हा, पो अगरबत्तीन जो कम तन हुते।
नंदर नंदर वार में?
हा, नंदुरबार में अगरबत्तिन जो कम तन। गुलाब राय आहूजा।
अच्छा, गुलाब राहुजा।
हा, उनन जो बि कम आ, अगरबत्तियुन जो सुठो।
न, न सुठो ई आ सिंधी भाउ पैंजो कोई बी विचारो दाल रोटी कढे भॻवान
हा, न सिंधी त मेहनत भईया आहिन न मेहनत वारा उह त मेहनत
ॾिसो, मेहनत त मेहनत त आए उन खां पो इंसान खे क़िस्मत बि साथ ॾे न बाबा। क़िस्मत साथ नथी ॾे त पो इंसान किथे जो किथे तो भिटके।
हा इहो बि सही ॻाल आ क़िस्मत साथ ॾे त सभ
क़िस्मत साथ न ॾे त पो इंसान दुखी आ बाबा।
दुखी आ, सही ॻाल आ अॼकल
भेण
मुखे ॿ भा ॿार आहिन हिक अञा कॉलेज में आ फाइनल करे तो, अऊं हा हिक अञा यारहें पढ़ंदो आ।
ऐं दादाजन छा करन?
हिक दुकान तन, कॉस्मेटिक जी दुकान आ।
अच्छा, अच्छा, अच्छा
हा उओ ई हाणे विया आहिन किथे दोस्त जो पोट्रो ॼायो तन। त छठी ते विया हुन मां चवन चवन ता हलो हलो पर असांजे हिते मींहुं सुठो तो पए।
न न बड़ा सही ॻाल आ।
हिते मां मौसम लॻो पियो आ बारिश जो, ॾाढो बारिश कल लाकूं पए पई।
तव्हां तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
असां एम पी मां ता ॻालायूं पिया।
एम एम पी किथां?
दतिीअ मां
अच्छा दतिया मां हा दतिया ते दबणा में ॾाढा ईंदा आहिन दबणू सतीअ में वरसी में त ॾाढा हा जाम ईंदा हा
मंदिर बि आह न पीताम्बरा मंदिर आ वॾो माता जो असांजे हिते हा त ॾाढो फेमस आहे ॾाढी मान्यता आहे त छंछरु छंछरु ते खोड़ भीड़ लॻंदी आहे अलाए किथां किथां माण्हू ईंदा आहिनि ॿ ॿ कलाक ट्रे ट्रे लाइनुनि में लॻंदा आहिनि
तंहिंमें सिंधी घणा थींदा भेण?
चङा आहिनि सिंधी चङा आहिनि हिते
अच्छा च जीअं पंहिंजे जलगांव में गोदरी वारा बाबा जन जो बि दरबार आह। द्त जलगांव में
हा
उते बि जाम ईंदा आहिनि
हा हा उते बि हा नबराजा बि घणेई मुंहिंजी सहेली आह उहा बि चवंदी आहे मां जलगांव वेंदी आहियां उहे असांजा गुररु आहिनि ॿुधाईंदी आह
चो असांखे दॿणा वेंदासीं न मथुरा में साईं जी दरबार मां उते सनानु पाणी करे पोइ वरी ॿी गाॾी मिलंदी ई टे चारि कलाक असांखे मिलंदा आ गोदीअ धर्मशाला में वेंदासीं हुतां
हा न सईी आहे
उतां थी वेंदासि
हा सुठो आहे संतनि जा दर्शन थियनि ता बढ़िया
अचो सूरत अचो कॾहिं अचो घुमी वञो
हा हा जी भईया तव्हां डबरा अचो कॾहिमाल चकर लॻो त ज़रूरु अचो
हा ज़रूरु ज़रूरु पलक, पलक भोजवानी ताईं छा लॻे?
अच्छा पलक भोजवानी मुंहिंजी भाणे जी आहे न भेण जी धीउ आहे
अच्छा त असांजी कुंवारो कुआर असाजी मतिलब उन्हन जी आ न
अच्छा अच्छा हा कल्ह हुनन ॻाल्हाइन हा
हा कनिक्शा छततानी।
अच्छा अच्छा हा कल्ह मूसां ॻाल्हाइन उहो ई चवन पया की मुहिजें मामे जी धीउ आ पलक भोजवानी त मां चवां हा मुहिंजी भाणेजी आ उव
हा हुनन जाए पलक वॾी छोकरी त तव्हांजे एमपी मे पढ़ई न हुन?
हा हुन नैनपुर मे पंढ़ाईं न संजना न नैनपुर नैनपुर मे हा हा हुन्हन खे बि मैडी
ओॾी महल असांखे घणईं छोकरे खे चयई पढ ओ महल सियारे जो टेम हो न अची सघियो
अच्छा